हेलो
बहिन कैसन छै
हमे ठीक छियै बहिन तू अपन बताब, केहन छै? सछा
हमहूँ ठीक छियै। आर बहिन, आजुक मौसम केहन छै?
आजुक मौसम की बताउ, बहिन? बहुत गर्मी छै, बड़ गर्मी छै। पटनी तऽ बड गर्मी छै, उधर बताउ, केहन छै?
इधरो बहुते गर्मी छै, बहिन। बहुते गर्मी छै, एकदम मन अकबक लगैत छै।
ओह, इधरो एहेन बड़ गर्मी छै, एकदम गर्मी सँ मन सभक खराब भऽ गेल छै।
हँ, दिन भरिमे दू-चारि बेर नहाइ छै, मुदा फेरो एकदम मन खराब लगैत छै, लगैत छै। छै कि अ चीनीक शरबत सँ नहा कऽ निकलल रहै छै, वैसन चट-चट शरीर करैत छै।
हँ, एहि लेल एतय ने चट-चट गर्मी, बड़ बेकार गर्मी छै। बड़ी जादे बढ़ा। देवल छै गर्मी एकदम बढ़ गेल छै
हँ आओर बहीन घरमे सभ घर परिवार सभ कैसन छै
सभ घर-परिवार सभ बड़ बढ़िया छै। अपन बताउ उधर। कैसन छै
इधरकहु सभ बढ़ियाँ छै, आओर बहिन, खाना-पीना भऽ गेल छै?
हँ, अभी तँ अहाँक खाना होयबाक छै, भोजन बनि रहल छै।
ओ तब बहिन आज कोन चीज बनै छै भोजन मे
आ र सेक भोजनमे ओहि भिंडी आ रोटी बनैत छै। गर्मीमे जादे भोजन बनेबाक इच्छा नहि करैत छै।
हँ बहिन कुछ खााय के भी इच्छा न करै छै श्र खाली खाली लगे छै कि शरबत पी हँ
पानी पर एकदम जीवन काट रह छै बड गर्मी के वजह से से
सत्तू के शरबत गुड़ के शरबत यह सब पी के पेट भर
बर जाय अच्छा
हँ
अही घर
आज तँ बहिन, हमर घरेमे हमर परवल भरिके बनाओल रहै छै, बहुते स्वादिष्ट लगैत छै।
हँ हम भी सुने परवल भर के बड़ी नीक लगै छै कैसे बनावल छै
ओ हमर माँ ई तऽ पहिले परवलके सिझावै छै
ह
हँ अ हँ आ धा पूरा न सिझाबे छै
अच्छा ओकर बाद फ
सिझा के फिर ओकर ओकरा है जे बीच से चीरा लगा के ओकर अन्दर के गूददा निकाल दै छै ओकर बाद है प्याज धनिया के पाउडर मिचाई पाडर ई सब सब भूज के ओकर मे ओकर में अन्दर केो त डाल के भूजै छै हँ फिर ओकर मसाला जे है उ परवल मे भर के अभी रोकक रह टल दै छै
त तऽ बड़ी नीक लगै छै बड़ी छानल गार ह बढ़ििया लगे छै
मसालेदार तो ज्यादा रहै छै बटका करै गर्मी के समय मे कभी कभी कुछ तो दोसर चीज भी खाायके इच्छा कर जाइ छै बहिन
छै ने अहाँके खूब नीक लगै छै मसालेदार खाना
हँ बहिन बहुते नीक लागे छै और बहिन कही घूमे फिरे के पलान बनै छै कि नहि
अभी तऽ बड़ी गर्मी करले छै तऽ गर्मी एकदम बढ़ा दे छै मन ना करे घर से निकलके कही बाहर घूमे फिरे जायके
आ बहिन अभी सुनै छै कि अ हमार इलाका मे अभी एक मेला लगल रहै छै राज
हँ ह सब हँ सब के घेने लगे मेला लगल छै ओह एगो डिजनी लैंड मेला छै
न ना ओऊ मेला उऊ मेल न बहिन मले मस के मेला ई साल के चौथा चार साल पे लगे छै
ओ ई कोन तरीक रमेला छै त हम हम न जानै छियै
कुण्ड मे जााक लोग स्नान करै छै वहाँ पे
ह अच्छा आ मेलामे कोची कोची लगल छै
मेला मतलब की अधिकतर लोकोग सब वहा स्नान करे के जाइ छै वहाँ के मान्यता रहे छै हँ हँ वहाके मान्यता रहे छै कसाब देवी देवतन ईस समय में वहाँ पे उपस्थित रहै छै सेहे कारण बहुत कते भीड़ रहै छै हमार मााय के भी इच्छा रहै छै हू हमरा ले चल
जब ऐसन बात छै तऽ हम बना व अच्छा है तनि वहााँके मेला घूम आओर स्नान करब तनि शान्ति लगत
ह कह कह लोगन लोगनके मुँहसँ सुनल रहै छै वहाँके कि जे इंसानके शरीरके किछ रोग रहै छै सेहो ओ स्नानसँ ठीक हो जाइ छै
से बात छै तब तऽ आउ जरूर जयाम छै हमे
ह आओर बहीन बताबह आओर सभ घरमे सभ प सभ परिवार मइ बहीन लोकके का हालचाल रहै छै हेलो हेलो
ह तरा बाज नहि छै
अ हमरा तो तोहर आवाज न सुनाय जाइ छै आब आवाज जाइ छै
लेकिन नेटवर्क ईसू रहल छै
ह आ आब बाज जाइ छै
हँ ब तबतऽ सखी आ सब आप घर मे कैसे पस छै
हमार घरमे तऽ सभ ठीक छै अभी हमर एगो भाय आबै छै तऽ हमनी सब अपन घर परिवार के बड़ी देरी बैठ के बातचीत कर रहै छै से सिंघाड़ा और रसगुल्ला लाबे छै सेहाँ मइ हमर भाइ सब मिलके खाए छै और बातचीत करै छै ओकर ओकर आज शिक्षा के परीक्षा रहै छै छै
बीएड के आज परीक्षा रहे से तऽ हमरो तऽ बहिन बी एड के परीक्षा देले रहल छै
इहो तनि परीक्षा दीथे रहे
हम हमर परिवार मे कोइ और भी सदस्य परीक्षा दै छै से हमर भाई फोन लगाबै छै से लेकिन उठाबै छै ने फोन मा
कोनमा उठावज छै गेल होते कहीं से तऽ फोनमा नहि उठा रहले छै
ओ सेह कहै छै कि एक बार फोन करि कऽ बात करलियै कि कैसन एग्जाम गेल छै परीक्षा कैसन गेल रहे छै
हँ तऽ दुोबारा बाद फोन करके देखले होतै तो बात फोन करके कर रहलै छै
हँ फिर अपन घर-परिवारके बारेमे बात करैलए रहै छै अपनन से जिंन्दगीमे आगे बढ़ब, कैसे का करब, नोकरी-चाकरी? ई सबके बारेमे फिर बात करै
खूब अहीं सब जीवनमे आजकल बड़ी दुविधा छै
हँ, बहिन
आजकल आदमी तनी कमाइले बड़ी मारल-मारल फिरल छै कोइ आज कम्पिटिशन एतना बढ़ गेल छैक की? आदमीके नौकरीमे बड़ी दिक्कत हो रहल छै
हँ, ऊ भाय हमनीके बड़ी मुॅंहलग्गू रहै छै से सब बात हमनी से बताबेल रहै छै
ठीके अच्छा रहै छै ऐसन हम रहै प्रोफाइल, ओहो खूब बात करै अच्छा
ह भाय बहिन मे की होवे छै यही सब न रहै छै
अब भाय बहिनसँ न बात करै तऽ खूब दुःख सुतना बाटे त केकरा से जाकेँ बोलत
हँ वही वही बात न छै बहिन
त
आओर बताब बहिन तऽ कुछ हइ जे बारिश उरिश के आसार रहे छै तोहर इलाका मे
ना बहिन एने बड़ी गरम रहल छै कले के तनी सब वर्षा दियेबै छै पानी पड़ैय छै लेकिन तनी सु पर के आउ दम फरमा देेय छै समान
ह हँ हमरो इलाका मे रात के तो एकदम आंधी पानि देबेल रहे छै लागे कि कल के मौसम अच्छा रहै लेकिन ना ई तो
अच्छा होवे छै फिर ओहि उमस वाले गर्मी कर देवल रहे छै
ह ठीक है बहिन थोड़ा सा हम कछ काम रहै छै से हम करब तोहरा ओ जब समय मिले तब हम करबै ठीक बहिन नमस्ते बहिन
ते